हैेलो अरे हाय चंचल कीअं ठीक आहे राजा?
हा ठीक आहियां।
छाती करें तूं?
वेठी आहियां घर में
हा? अरे अॼ ॿुधयो आ की सभिन खे छुटी आ स्कूल मां?
हा हा
सही आ इहो?
हा सही आ।
अच्छा पो हाणे हीअं त लॻातार बारिश त पवंदी? त छा हेॾा ॾींहं इयं घर में वेठा हूंदा ॿार? अरे बाप रे! हा पो तूं त बोर थींदी हूंदीअ?
हा हा
हां पो तूं छा कयो तई हाणे अॼ घणे बजे उथी आं पो?
ॿारहें
अच्छा पो नास्तो चाय नास्तो? अच्छा हा छा थी ठावई मम्मी नाश्ते में?
भिडियूं फुलता।
अरे वाह! तूं खाईंदी आ भिंडी फुलको?
हा
अच्छा अरे वाह! ॿियो छा थी करई मम्मी तुंहिंजी?
ताम तम ती करे।
कम थी करे हां पो तूं मदद कंदी आं मम्मी खे?
हा
अरे वाह! जाम सदोरी आं छोकरी तू त। अच्छा हा चाहत बि चए थी ॻाल्हाइणो आहे पर तूं हाणे चाहत सां न ॻाल्हाए हाली। मां चाहत खे चवां थी चाहत पो ॻाल्हायूं ता हिक मिन्ट इम्पोर्टेंट आ रो न रो न। ह हिनखे छा ॿुधायां ठीक आ ठीक आहे ॿियो ॿुधाए ॿियो ॿुधाए रा कल्ह वयव गुरुद्वारे?
हा वया वा।
अच्छा छा कयव हुते?
वेठा अस्
अच्छा, स स, घणे बजे आया आहियो घर मां?
हां।
घर मां घणे बजे आयव?
असां, ॿारहें हिकु बजे।
ॿारहें हिक बजे आयव?, जाम लेट थी वया हुया।
हा।
अच्छा हां, ॿियो, ॿियो छा था कियो?
वेठा आहियूं।
मां बि मिलांव थी अॼु, तव्हांखे।
हा।
ह न, घणे बजे अचांव?
अचो हाणे, चांईं पंजे बजे।
हले, हले, ॿियो होमवर्क कयई?
हा।
अच्छा, छा कयई, छा होमवर्क मिल्यई?
म र अ मराठी यो मिलो लिख्यो मां।
अच्छा हा, मां बि हिनखे पढ़ायांसि थी चार थिया हाणे।
हा, हा।
कॾहिं, खेॾणु वेंदीय?
हाणे त बरसात थीअं हेॾणु वञीदास्।
अच्छा। बरसाति त बंदि न थींदव अॼु, हिन करे त लॻातार थिएव थी।
हा।
त पोइ।
पोइ शा थींदो?
हा, ह न, हल ठीकु आह। पो ॻाल्हायूं था, ठीक आह, हा बाए।
बाए। ऐं एंडी तारा छाॾा तॉल।